हेलो हँ नमस्कार नमस्कार हँ सब ठीक छै अपन बताउ
आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करै चाही भारतक अलग अलग प्रकारक जगह
कली हम सोचैत छललू जे भारत एहन देश अछि जतऽ एहि एकही देशमे पहाड़ मरुस्थल अ मरु भूमि जंगल समुद्र मैदान आदीप सब देखला लेल भेटैत छै
बिलकुल एहि कारण भारत लोक भौगोलिक विविधता दृष्टि स दुनिया के सबस रोचक देश सबमेसँ एक मानल जाय त छै
हँ सच कहू तो उत्तर भारतक हिमालय क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध अछि छै
हँ बर्फसँ ढकल पहाड़ नदीक उद्दीम स्थल आ प्राकृतिक सौन्दर्य कारण ई क्षेत्र विशेष आकर्षण क राखै त छै
जे राजस्थानक वरभूमि क्षेत्र भारतक सबसे अनोखा स्थान सबमे से एक अछि
बिल्कुल विशाल बालू कामय क्षेत्र आ ऐतिहासिक कला सब एहि क्षेत्रक पहचान अछि
कलि हम गंगा नदी के मैदानक बारेमे पढ़लू
हँ ई क्षेत्र बहुत उप्जाउ अछि ह भारतक एक पैघ जनसंख्या एहि क्षेत्रमे निवास करैत अछि
सच कहू पूर्वोत्तर भारतक पहाड़ी क्षेत्र बहुत सुन्दर मानल जायत अछि
सच कहू तो पूर्वोत्तर भारतक पहाड़ी क्षेत्र बहुत सुन्दर माना जाइत अछि
दक्षिणी भारतक समुद्री तट सब सेहो बहुत आकर्षक अछि
हँ समुद्र नारी केला ब्रिक्ष अ सुन्दर तटरेखा पर्यटक सब केओ बहुत सुन्दर आबैत अछि
कलि यम भारतक जंगल सभक बारेमे जानकारी प्राप्त कलियौ
बिल्कुल भारतमे बहुत रास राष्ट्रीय उद्यम आ वन क्षेत्र अछि जते विभिन्न पर प्रकारक जीव जन्तु रहैत अछि
सच कहू तो दीप क्षेत्र सेव भारतक महत्वपूर्ण हिस्सा अछि
हँ समुद्रक बीच स्थित दीप सब प्राकृतिक सौन्दर्य आज जैव विविधता लेल प्रसिद्ध अछि
हमरा लगैत अछि भारतक पठारी क्षेत्र सब सेहो आर्थिक दृष्टिस महत्वपूर्ण अछि
बिल्कुल बहुत रास खनिज संसाधन पठारी क्षेत्र सब नहि पहुँच जाइत अछि
कहलिय पलियो जे भारत मे बहुत रास धार्मिक शहर सेहो छ थि
हँ एहन स्थान सब सांस्कृतिक आ आध्यात्मिक दृ- दृष्टि से विशेष महत्व रखैत अछि
सच कहू त भारतक प्रत्येक चित्रक अपन अलग अलग पहचान अछि
बिल्कुल भाषा भोजन पहनावा आ संस्कृति सब जगह अनुसार बदलैत रहैत अछि
हमरा विश्वास छी जे भारतक विविधता ओकर सभसे पैघ शक्ति अछि
हँ कियाकि एतेक विभिन्न भयथु सब लोक एक राष्ट्रीयक रूप मे जुड़ल रहथि
सहि कयली हिमालय क्षेत्र मरुभूमी उपजाउ मैदान पहाड़ी क्षेत्र समुद्री तट जंगल दीप पठार आ धार्मिक नगर सब मिले के भारत के एक अद्भुत भौगोलिक आ सास् कृतिक देश बनाबैत अछि जाहि कारण भारत दुनिया भरि के लोक सब लेल आकर्षणक केन्द्र बनल अछि
बिल्कुल कालहि हम सोचैत छलहुँ जे भारतक प्रत्येक क्षेत्रक प्रकृति वातावरण अलग होयबाक कारण ओतहि जीवन शैली सेहो अलग विकसित भेल यै अछि
बिलकुल पहाड़ मैदान समुद्र तट आ मरुभूमि मे रहनिय लोक सब दैनिक जीवन मे बहुत अन्तर देखबा लेल बैठैत अछि
सच कहु तो पहाड़ी क्षेत्रमे रहनिहार लोक सभक कियो कठिन भौगोलिक परिस्थितिसँ जीवाक अनुभव अछि
हेलो मुदा ओहि क्षेत्रक प्रकृतिक सौन्दर्य या स्वच्छ वातावरण जीवन के विशेष बना दैत अछि
हमरा लागैत अछि जे नदी किनार स्थित क्षेत्र सब कृषि लेल बहुत लाभदायक होइत अछि
बिलकुल कियाकि नदी से सिंचाई सुविधा भेटत अछि आ माटी सेहो उपजाउ बनल रहैत अछि
हम तट के क्षेत्र मे बारेमे पढ़लु
हँ सममुन्द्र किनार स्थित क्षेत्र सबमे मछली पकड़नाइ व्यापार आ पर्यटन महत्वपूर्ण गतिविधि मानल जाइत अछि
सच कहुं त भारतक महानगर सबसँ एक अलग प्रकारक स्थान उदरण अछि
बिलकुल महानगर में उद्योग व्यापार शिक्षा आ रोजगारक अवसर अधिक मात्रा में उपलब्ध रहैत
हमरा लगैत अछि जे ग्रामीण क्षेत्रक भारतक आत्मा कहल जाइत अछि
कियाकी दशक बहुत रास लोग गाममे रहत अछि आ कृषिी अर्थव्यवस्था आधार बनेल छै
कहलिए हम औद्योगिक क्षेत्र सभक बारेमे जानकारी प्राप्त कयलहु
बिलकुल एहन क्षेत्रमें कारखाना उत्पादन इाई आ आर्थिक गतिविधि बहुत अधिक मात्रा मे होइत अछि
बिलकुल सच कहु तो भारतमे बहुत रास ऐतिहासिक नगर सेहो अछि
हँ ऐहन जगह सब प्राचीन सभ्यता राजवंश आ सांस्कृतिक विरासत से जुड़ल छथि
हमरा लगैत अछि जे आ धार्मिक स्थलसँ भारतक सांस्कृतिक पहचानक महत्वपूर्ण हिस्सा अछि
बिलकुल लाखो लोक प्रतिबर्ष विभिन्न धार्मिक स्थान पर दर्शन आ आध्यात्मिक अनुभव लेल जाइत अछि
कालहिए हम पढ़लहुँ जे भारतमे किछु क्षेत्र जैव विविधता लेल विशेष रूप से प्रसिद्ध अछि
हँ एहेन छै तऽ सबसँ दुर्लभ वनस्पति आ जीव जन्तु पावल जाइत अछि
सच कहू त भारतक विभिन्न स्थान केवल भौगोलिक रूपसँ नहि बल्कि सांस्कृतिक रूपसँ सेहो भिन्न अछि
बिलकुल प्रत्येक क्षेत्रक लोकगीत भोजन उत्सव आ परम्परा ओकर अलग पहचान बनाबैत अछि
हमरा विश्वास अछि जे भारतक विविधता के समा समझबाक लेल ल विभन्न क्षेत्रक यात्रा करने बहुत उपयोगी होइत अछि
कियाकि प्रत्येक अनुभव मे व्यक्ति देशक वास्तविक सुन्दरता आ विविधता के अधिक गहराई से बुझि सकैत अछि
बिल्कुल सही कलू पहाड़ी क्षेत्र नदी के मैदान समुद्री तट ग्रामीण क्षेत्र महानगर औद्योगिक क्षेत्र ऐतिहासिक नगर धार्मिक स्थल आ जे विविधता से भरल क्षेत्र सब मिलके भारत एक अदृश्य देश बनैत अछि जतेक प्रत्येक स्थानक अपन विशेष महत्व आ पहचान अछि
ह्म कलि हम सोचेैत चलू जे भारतक अलग अलग क्षेत्रक मौसम मे बहुत पैघ अन्तर देखबा लेल भेटट
बिल्कुल किछु स्थान पर बहुत ठण्ड पड़ैत अछि त किछु स्थान पर बर्ष भरी गरमी आ आर्द्रता रहत अछि
सच कहु त हिमालयक नदी क्षेत्र सबमे जाड़ा सबसे बहुत बर्फ परैत अछि
हँ एहि कारण ओतेक घर वस्त्र आ जीवनशैली सेहो विशेष प्रकारक होयत अछि
हमरा लगैत अछि जे मरुभूमि क्षेत्रक जीवन बहुत चुनौति पूर्ण होयत अछि
बिल्कुल कियाकि ओतेै जलक कमी रहैत अछि आ तापमान मे बहुत उतार चढ़ाव देखबा के लेल भेटैत अछि
कहलिय भारतक बन क्षेत्र सबक
हँ वन क्षेत्र पर्यावरण सन्तुलन बनवनाइ रखबाक आ वन्य जीवन सुरक्षण लेल बहुत महत्वपूर्ण अछि
सच कहु त किछु क्षेत्र अपन प्राकतिक झरना आ घाट लेल प्रसिद्ध छथि
कायलि हम भारतक वन क्षेत्र सभक बारे मे पढ़लु
ह्म हमरा लगैत अछि जे भारतक सीमावर्ती क्षेत्र सभक सेहो विशेष महत्व अछि
हँ ई क्षेत्र राष्ट्रीय सुरुक्षा आ अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानल जायत अछि
कलिय हम किछु प्राचीन नगर सबक इतिहास पढ़लु
बिल्कुल एहन नगर सब हजारो वर्ष पुरान संस्कृति आ स ताक गवाह अछि
सच कहु त भारत मे एहन बहुत रास स्थान छथि जते विभिन्न धर् र्मक लोक एक संग रहै छथि
बिलकुल बहुत रास विश्वविदालय शोध संस्था आ शिक्षण केन्द्र विशेष क्षेत्र सबक पहचान बनल जाइत अछि
कलियम पढ़लियौ जे भारतक किछु शहर व्यापार आ उद्योग लेल वि विश्व स्तर पर प्रसिद्ध छथि
एहन शहर देशक आर्थिक विकास मे महत्वपूर्ण योगदान दैत छथि
सच कहू त प्रत्येक क्षेत्रक भोजन शैली सेहो अलग होइ अछि
बिलकुल स्थानीय जलवायु कृषि आ संस्कृति भोजनक प्रकार पर गहरा प्रभाव छोड़ा के छय
हमरा विश्वास छी जे भारतक विभि संसार मे बहुत कम देश सब मे देखबा लेल भेटैत अछि
हँ कियकि एहिह देशमे अतिच प्रकारक प्रकृति संस्कृति आ सामाजिक विविधता बहुत दुर्लभ अछि छै
बिलकुल सही केलिए हिमालय बर्फीला क्षेत्र पलभूमि घनामन पूजा पद सीमावर्ती क्षेत्र ऐतिहासिक नगर शिक्षा केन्द्र औद्योगिक शहर विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्र सब मिलि के भारतके एक अद्भुत देश बनाब छै जत प्रत्येक स्थान अपन अपन पहचान इतिहास आ महत्व रखैत छै
बिलकुल काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे भारतक प्रत्येक राज्यमे एहन किछु विशेष स्थान अवश्य छी जाहि कारण ओ राज्य दुनियाभरिमे प्रसिद्ध अछि
बिलकुल इतना जे प्राकृतिक सौन्दर्य प्रसित छथि तऽ किछु राज्य इतिहास आ उद्योग लेल जनल जयछय
सच कहूँ त भारतक पहाड़ी नगर सब बहुत सुन्दर आकर्षित मानल जात छै
ठण्डा मौसम स्वच्छ हवा आस सुन्दर दृश्य के कारण लोक म विशाल लेल ओते जाय
हमरा लगैत अछि जे नदी किनार बसल शहर सबक अलग महत्व होइ प छै
बिलकुल एहन शहर सब व्यापार कृषि आ सांस्कृतिक गतिविधिक केन्द्र बनि जाइत छथि
कहली हम भारतक किछु प्राचीन दुर्सक बारेमे पढ़लू
हँ य दुर्ग सब भारतक वीरता युद्ध कला स्थाप्य कुशलक कहानी सुनाबैत
सच्च कहु त भारतक कृषि क्षेत्र हस्तशिल्प लेल बहुत प्रसिद्ध अछि
बिलकुल स्थानीय कारीगर सब पीढ़ी दर पीढ़ी अपन कला परम्परा के जीवित रखने छथिन
हमरा लगैत अछि जे धार्मिक या केन्द्रीय सभक सामाजिक प्रभाव जे बहुत पैघ होइत छै
हँ एहन स्थान सब लोक सबके आध्यात्मिक अनुभव देबाक संग स्थानीय अर्थव्यवस्था के सेवा मजबूत कर